हँ की हाल चाल हँ अबैए
ह कह की हाल चाल
हमर तऽ ठीक अइ अपन कहय
हमरो ठीक अछि
आइ फेर कनि आन दिनके अपेक्षा गर्मी बढ़ा देलकैए
हँ कनी गर्मी ज्यादे हो गेलीए
तीन चारि दिनसँ कनि मोन रिलैक्स लगैत छलैयए ने
बड़ नीक लगैत छलैए कि ओहने मौसम रहतै तऽ आह कते मस्त रहत
मौसमे छै ओकर मिजाज तऽ चेंज हेबे करतै ने
हँ से तऽ हेतै
बदलते बन
हँ
आओर हँ भेल छलम बात काल्हि लबली त मैरिेडडे हेतै हम बिसरि गेल छलियै
तऽ
लवलीके लवलीके
काइल खना
हँ दूध
काइले न दू जुलाइ ह ह ह हँ हमूँ बिसरि गेल छलै हमरा यादे ने छले
तकरा बाद हमरा ई याद आयल जे कागज वालीे सेहो हेत तेक ओहि बेर एक आब पचास पुरल छलै तऽ आब तऽ पचपन चौवन भऽ गेल हेते
अपने सब गेल छलिये ओतय मलकाके शादीमे हँ हँ तऽ दिल एकैसे मे ओकरा पचास पूरल रहै एहि बेर पचपन भऽ जेतै ओकरे सबके मे कागज वाली के मैरेज डे हँ हँ हँ ओकरो दूए तारीख होइ छै दू जुलाइ क तीस जून के एकरा होइय कञ्चनके
फोन नय कायलको अय
कहिया परसु चाराम दिन तीन चार दिन पहिले केने रहि न भोरमे
नहि हमरा नहि याद आबयये
तीन चारि दिन पहिले केने छलै आ भोर मे नहि बुझाइ बेड़ियए मे कयने रह बच्चा सभ बीस रैब चाहे तोही फोनो पर तोहीं रहल हेबे बतियत
पता नहि ह हमरा नहि याद आब जेना लगय ये कते दिन भ गेले
नहि केयने छलै लेकिन काल्हि हम कऽ देबै से बात
हँ काल तन मर सब विचार कालू न कर भी
लें सलीते दीदी बजले
ओ
की सब भेल छल हो खाना
खाना की भेल छले जा हम बिसैरे गेलियै ह दालि भात आलू प्याज के सब्जी भुजिया चरौरी पापड़
तो रागे हँ गर्मी मते कल पाल फर लागि गेल
कथी
एहि गर्मी मे ओते चीज बनायल पार लागि गेलौ से कहलहु हे
हँ आधा आर मम्मी बना देने छलै
आ
हँ दू आदमी रहै छै तऽ भऽ जाइ छै ह
लाइने के स्थिति तते खराब रहे छै जे भोर से ओहि में लोग परेशान रहि जाइ छै
आइ दिनसँ तऽ कनि वोल्टेज नीक लागैत छै फेर मोटरके टाइम हेतै तऽ खराब भऽ जेतै
हँ कनी मोटरे चलय दुआरे सभसँ बेसी भऽ जाइत छै
एखन इहो हमर पंखा नीक चलि रहल अइ काफी बढ़िया हवो लागे छै आवाजो छै घुमिते नीक त नीक बोल्टज ते ने ईजोतो बुझाइ छै भर आंगना मे
अपने बुझा जाइत छै ने ओतथिए देख इंडिकेटरे देख क पता चलि जाइत छै जे केहन छै से
हँ कि बेसारे ती नहि बिनाटलै य
ओसभ नहि देखयके छै
आ
से सब नहि देखै छै मेघा सब बात भेलौ
नहि ओकरा नहि केलियै सोचे छीय ओकरो करबइ कहबइ ओकरा स कहबो केल त नई ऊतक मैसेज देखलकै यऽ
ओ ओ नहि ओ मनभक छै ओकरा कुते नहि हेतौ
हँ अपन कहेलि दिलायेया हमा मोन होतही त कहतइ नहीं
हँ नहि मन हेत त आ दो बारा नहि
ई नहि ने कहब जे नहि कहलक कहियो पता चलतै तऽ
हँ हँ
कते रङंगगके चीजत को ले हमरो कई है कोनो एहन तऽ कहि देलिय ओद छै मुकुल दी करियौ ओकरा कहबै तऽ ओ माथा खायत तहन आब ओ कहऽ लागै जे दोसरो के दोसरो के तऽ ओते के थोड़ी ने हम स्क्रीन शॉट भेजैत रहबै ह आ ओकरा देमे तहन तऽ ओ हमरेसँ बात करत
तोरा ओ साड दरकिनार कऽ कऽ ओ दीक्षा मे सठि जेतौ से चलाकी मारतौ
हँ ओ ककरो नमबर ललतैत हम ब करब ओकरे से त के दिमाग खराब पत खपत
तऽ एखन यदि दीक्षा कहबो करतौ ने तऽ किछु इम्हर आमे बहाना मारि दियै जखन कनि ओकरा कनि ओ बेसी परेशान रहै छै
अ नहि ओ ओते नहि हमरा पास ओ पुछेलके हम कहलियै बड़ा चिक चिक करत रहीछै के करये देखलकीय हँ सही मे त रोब देख लगलई ठीके बड़ परेशानी होइ छै
हँ
एहिप कहलकै जे तोरा कहलियौ तऽ किछु नहि मने तोरा हमरा किछु नहि कहय पड़ल तऽ ओकरा ओते हम ओकरा फोन पर लऽ कऽ ओकरा सभचीज बतेलियै तनेल केलकै तहन हमरा ई समझमेल शिवानीे हम कहाँ किछु कहले बातै दी देलकियै चोर देललियै कम कल हमरा होइ छलै एगो दुगो चीज पुछै मेे कतेक पूछैयै
सालनी के कनि ई बता दियै जेसटा दिन वला मे देखतै जे मतलब कॉलिंग वला एलै कि नहि
हँ सेह हमहुँ सोचै छी
ओना ओ अपने कॉल एतौ तऽ नहि तोरा भऽ जेतौ ने हम कह से कह भेले तोरो रहतौ त हम लागत ने हम से कहने छेलियै आ ओकरा टाइमे नहि रहै छै बिल दु मिनट दूओ बेर तीन बेर बात कऽ लै छलै से ओकरा मतलब
हँ किछु काज करैत किछ ई कर दस बारह मिनट तऽ नहि पास भऽ जाइ छै दोसर आदमी शुरआ करऽ नहियए पास भऽ जाइ छै
हँ ओ चलि जाइ छै आब की कहै छै ओ ओ आकाश विकास जे छै तऽ छोटकियो जे छलिये सेहो दिल्लीए मे ओहि अगल बगल मे रेन्टपरमे चलि अयलैए आब ओ भाय अपन अपना मकानमे रहैत छै ओकरा एकटा छोट बच्चा छै तऽ ओ की करैत छै तऽ बच्चाके काजक बेरमे निधि लगमे पठा दैत छै निधिके अपने काज सभके मऽ असगर छै तऽ सभ अकेले करतै तहन निधि एकरा फोन करतै जे चाची भऽ गेल छनि तऽ कनि आबह तऽ यदि एकरा भऽ गेल रहैत छै तऽ गेलै अपन कनिक
सब एके ठाम छै कनि एक दोसर के अथी करबे करहे पड़ते ने बिनी दुवालपुर तऽ ओहि न छै
आ ई निछुड़ नाछूड़ भऽ गेलै कि नहि तऽ अपन ओकरा सभके ई होइ छै अपन मोनमे हिल मिल कऽ लोक अपन केलक नीके बात छै खराब बात नहि छै एकरा
अकेले रहै छै तऽ कनि ई छै जे मतलब अपना तरीकाँ रहल से एकरा नै छै ओतौ
से नहि छै मन देखिन भऽ खाली नैत भगवती ल तै ठीक ठाक रहै मोबाइल अथी भऽ जा मोटर चल जाइ अपना जोगर जे पाइन भड़ा
अखन तऽ बहुत सुंर बोलट मनल क कि नजर न लगै जी खराब हो जाइ
भोर मे रहतै तहन नहि आबे
तें ने नहि राातो में काल्हि सांझ सब मे एहन वोल्टेज नहि छै छल एकदम इजोतो कम छलै पंखो एहन नहि चलैत छलै पर एखे
कएल तऽ हम कएल तऽ हम दूध जे चढ़ेलियै इंडक्शन पर में से तऽ हमरा पंद्रह से बीस मिनट लागि गेले सुूपर मे साफ क कअ बच्चा साथ देथिन भात चढ़ेलियै तऽ भात भातके सीटी म रखि दै जे भात पाँचसँ सात मिनटमे सीटी मगि दै छै से भात के ओते काल लगबै सिटी मारय म चलू एक दिन
जे करै भोरमे अगर एहन रहतै तऽ दसो बजेमे ओहा कहलकए एक बेर चल आबैलए पानि तानि तऽपर जे नीकसँ ओ चला देतै तऽ अहन तऽ फेर चैन रहब आरामसँ भोरमे उठब तऽ चला देबै छ बजे मे
हँ छओ सए लेट नहि करतै एहि दुआरे जे लाइनो क भऽ जाइ छै गर्म भऽ जाइ छै तऽ पानि नहि चलै एक घण्टा लागि जाइ छै सभचीज भरयमे तऽ
कनिके दिन नहि फेर तऽ जुलाइसँ तऽ ठीके भऽ जेतै मने
जुलाइ तऽ आइ आबि गेलैय कहिया तक एहन रहतै वोल्टेज कहिया ठीक हेतै कि जान गेलियै
बोल्टेजो ठीक भ जैतइ कनि बारिशो ठाम कौआ बारिश जन भऽ जेतै एखन तऽ टिपटी कौआ होइ छै एक दू दिन जे मूसला धार झमकौआ हेतै तहन ठीक भऽ जेतै सबचीज हँ
नहि दिक्कत रहे छै किया तऽ मौसम त एहन ततबे सुन्दर छलैया नीक मौसम समय वोल्टेजे खराब भ गेलै इहो छै नीक मौसम वोल्टेज खराब रह कनि पानो के ओना की कह छै से गर्मीयो से लोक के राहथ रहलै ओ रउद प्रचंड रउद मे जे होयतै
कतहु नहि कतहु भगवान द्वारा लगा दै छथिन ने एहि रूप मे द्वार लगेलखिन ई चीज तऽ हम गौर करै छीयै जखन किछु इम एना ल फेर शान्तिसँ सोचै छियै तऽ कहै छै नहि तऽ भगवान क सुंन्दर द्वारा लगा देने छलखिन ह ई चीज एना एना होयते तहन ते एते बेसी परेशानी से बात
ह से त होइते छै
खाना बनि गलै
अहह
कखन बनतै पूणे आठ पूणे आठ
आब कनि देर बाद
कीसभ अजका प्रोग्राम
तूही बता द की सब तोहर प्रोग्राम छौ
हमरा तऽ विशेष नहि छै ओहि अगंना मे पातर माता रानी क देने छलखिन हमर दियादी
हँ
तऽ ओ कनि भेज देने छलखिन हे क नीकेसँ भेज देने छथिन से छै कनि दिनवला सब्जी छै रोटी छै नहि नहि कनि बनेबै बौआ लए कनि गरम बनेबै फेर हमर बेटियो रहतै ने ओ दुनू भाय अपने कनि गरम ईसभ कऽ लेतै
बेटियो अइ
एकटा बेटा एकटा बेटी हमरा अइ से अहाँ के नि पता अइ पहिले हमरा बेटी ह पहिले हमरा बेटी तहन हमरा बेटा अइ
ओ हो हो
और सभ कतहु जायब अपन मात पिताके जयबाक विचार नै यअ
उहू
गर्मी छुट्टी त बीत गेलै मामा मामी
क सुनलिया त क सुन क मि चकरा गेलउ
नया आदमीसँ भेंट होइ छै त अहिना होइ छै न
नहि ओकरा जेहन देख सोचले रहिये आब जक से बात करियै बाप रे पूरे चेंज छै ओ अपोजिट इन्सान छै
हम अथी मे देखने रहिये हुनकर बड़की दीदी के जेखन घटेरा के पूजा
ओहो जे देखने रही ओहोसँ अपोजिट भऽ गेलै ओ
ओहिमे तऽ पदमीनी जका बजे
हँ त ओ बितपैन जेका पदमिनि जेका आब कनि समझदार इन्सान जकाँ पढ़ल लिखल इंसान जकाँ बात करै छै
ह टीचर बनतै न टीचर बनतै ने
हु
देखियौ जाहि सोसाइटी मे लोग जाइ छै अबै छै रहै छै ओहन बनि जाइ छै ओकरा केओ बन
सएह कहै छै हमरा बात करैत छी पपे सब सुनिके सीख लेने छी त आब हम जे पाठ करे छी तऽ शिवांगी सब सीख लेने छै पुष्पांजलि इहो गित चाइर लाइन याद भ गेल छै ओकरा सबके साँझके संस्कृतमे कहानी पइढ़ कऽ सुनबै छियै तहिसँ हमरा अ अपनो कनी नीक होइया मतलब ई होइए जे अपना मनोबल बढ़ैए जे मतलब पढ़ा सकै छी बच्चा सभके पहिल दिन इस्कुल गेलहुँ तऽ सातवीं आठवीं हमरा रहै छलेह तऽ आब कोनो पैघ क्लासवला तऽ छलै नइ तऽ कोनो पढ़िकऽ नय जाइत छलहुँ पहिल पढ़ेलियै फेर धीरे धीरे अनेप होबअ लागल सभके पढ़ाबअ लगलियै आबै छी तऽ काज करयके रहिते काज त करहे पड़त दिक्षा बुते नइ होइ छै ओ अथी जाय छै लेकिन हम अपर अबे छै त हमरा इहो बुझाय य हम एलोह उमहर स अपन काज करू पढ़ोके टाइम बेसी नहि भेटैए बाहरे गेनाइ नीक रहैए